अहाँ कहियौ
की हाल चाल
ठीक छै अपन
रहुत बार नहि त त हम दरभङ्गासँ छी और रहैत छी मुम्बइमे
ओ
ह
अच्छा हम बिहारसँ छियै मधुबनी जिला
मधुबनी जिला गांउ परो पर
गाँव पडन चौड़ी
ओह हो हो पड़ोसी पड़ोसी छीयै अह
हँ हँ बिलकुल
बड़ा अकस पुरा बाजियो भए जाइ छै नेहाँके
हँ बिलकुल
जी
अवंती जी जोड़ने छथिन
अहाँके ना
हँ हँ
हमरो तऽ वएह जोड़ने छैत हमर छै नी छै
कहियौ
हँ अहाँके किलासमेट छथि लेकिन हमर किलासमेट हमरा सब बहुत पैघ छैत लेकिन हम सोशल मीडिया पर काज करै छी ओइसे हमर जान पहच चान भेल अछि एहिसँ कम
हँ कोनो बात नइ एनाहिते होइ छै ने
छे सात साल पहिलेसँ हमर सम्पर्क अछि ओर हम बुझियौ तऽ हुनका हम अपन परिवारके हिस्सा बुझै छैन
हँ हँ बिलकुल एनाहिते होइते छै कि
और
और खाना पीना भऽ गेलै
हँ खाना पीना भेलै एखन कनि ऊं हू बाॅस के ऑफिस मे छलियै बैसल तऽ बाॅस गेलै बाहर
अच्छा ता आइ बात कलिय
तऽ हम कहलियै अइमे टाइम द दे दै आब ओ एतै सात आठ बजे रातिमे आ डायरेक्ट मीटिंग मे तऽ सात आठ बजे तक हम कहलियै बारिश भऽ रहल छै आ ऑफिस खोल केे कतौ जेनाइ शानंि वातावरण मे गेट वेट लगा देने छियै पे लगाक ए सी ए सी के अठारह पर चालू क के सोफा पर बैस क अपन जे अपन पर्सनल काज जे अपन एहिप अपन काज कऽ लै छी अब जहाँ तलतै पूछलियै बस कब तक आओगे सर आप तऽ बल तऽ ई कहै छै जे छओ सात बजेके बादी आउगा तब तक टूटना बैठे रहऽ थोड़ा काम करते रजू आइ ठीक है तऽ हम कहलियै जान दी ओकर काज खतम हो गेलै तब अपन काजमे लागि जाइ छै
हँ हँ
बैस कऽ की हेतै मोबाइल चला कऽ ककरो रील देखलासँ वीडियो देखलासँ
किछो नहि बिलकुल नहि हमहुँ सब तऽ वएह करै छलियै देखियौ आ एहि मे देखियौ अयो मे मेहनत करबै मेहनत देखियौ की करऽ के छै घर बैसल बात करय के छै तऽ ए एहिमे की दिक छै ओनाहिते घर बैसल टाइम पास होेइते रहै छै रिल्स देखू इ करु नई तऽ ईंस्टा पर ऐसे बढ़िआं इएह भऽ जेतै बात बात तात कऽ लेबै तऽ इएह सभ भ सकै छै देखियौ कोशिश कऽ रहल छीयै
कहिआ ज्वइनिंग देलये अहाँ
हम जाइनिंग काल्ह लेलहु है काल्ह फॉर्म भरलियै
हू
हँ तऽ लेकिन अखन तक हमर टास् नहि पूरल छलै एखन तक भेबे नहि कॉलिंग हमरा नहि होइ छलै ओर केओ कॉलिंग करैत छलखिन तऽ हम बात कऽ लै छलियै लेकिन हमर कॉलिंग नहि जाइत छल लेकिन आइ भेलैए
कते ास पच्चीस कहलकै तीस कहलकै
की
पच्चीस गो पच्चीस पच पच्चीस आदमीसँ बात करऽ पड़तै ने
हँ कहल गेलीयए जे एहि टास्क के थ्रू कार्यमे बात करयमे बैलेंस के बारेमे बात नहि करू तऽ सही रहतै
हूँ
हँ से बात वीडियो मे कहल गेलै या वीडियो देखल यए ओहि कत हँ
तब की करबै केओ किनको किनको हम लगा दै छ तऽ पूछ लागै छै जबरदस्ती कारियामे की हमरा पता होइ छै ग्रुप मे पूछि लेबै
की पूछ की कहे छै ग्रुप में वीडियो डालल छै किया ने कहै छै ग्रुप में वीडियो डालल छै ओहि के थ्रू अहाँ जानकारी लिअ वीडियो डाल देने छै तऽ अहाँ वीडियो सुनियौ अहाँ वीडियो देखियौ अहाँ अपने समैझ जेबै
बिल्कुल बिल्कुल तैयो लोक सब पूछ दै छथिन ने
कि आइ काल्ह ऑनलाइन के जमाना छै गूगल पर सर्च करियौ कार्या की छै कार्य के बारे मे जानकारी दिय अहाँके सबटा पता चलि जायत की
सहि
हँ
बाँाकी अगर अगर अहाँ सुनबियौ तहन की केना
बाकी हमरो ठीके ठाक छै घर के ठीकठाक छै जगह गाँव के एखन हँ हमसभ गाँवेमे रहै छीयै
चौड़ीमे ने
हँ चौड़ी मे
तऽ मतलब चौरी अहाँके कथि सासुर रहै की कथी हइ
ससुराल छै घनवार हमर गाँव छै
गान ह भै ओ हो विदाई विदाइ बड सुन्दर दुर्गा पूजा होइ छै
हँ हँ बिल्कुल
नहि यय रोडे पर तऽ मंन्दिर छै
हँ हँ
ई वाला दुर्गा मंदिर से जे सामने जे रस्ता गेल छै ओ बनले क एखनो खराबे छै
नहि नहि बन गेल रह रास्ता
कियाकि हम जाइ छलियै ने ओहि समय प्रोग्राम देखऽ लेल
ओ कतऽ से जाइ छी अहाँ
अरे हम बलिया अमर को भेल
ओ बलियासँ बलिया की छियै अहाँ
तऽ बलिया अैामे दऽ बलियाआ दऽ कऽ तऽ अहाँ जाइत जाब सस्त अपन नहियर
किया नहि यौ हम अपन नैहर तऽ हमर गाँं चौरी से ई दू मिनट के रस्ता छै यौ हमर गाँंव म तींगन बाड
बुझि गेलियै अन्दर तऽ पण्डौल दऽ केऽ जाइतौ नैय
नहि नहि पंडौल तऽ के नहि जाय छियै एहि दऽ के रस्ता चोरी से छै ई पोखैर दऽ के रस्ता छै
हेते नहि पता हमरा हमसभ जाइ छलहुँ छठबंधर
सकरी बलिया देके कह रहल छिए अहाँ सकरी बलिया देके
सकरी बलियाक अथी लए जेबै बलिआ भेलामे रैआमे बलीआ जे छै छपबनवला नहि देखने छिय जे एन एस सन्तावन लागी
हँ हँ ह बिल्कुल बिल्कुल उम्रोरो दियादनी छथिन फुलकाही के रैयमे फुलकाहि
फुलकाही के छै तऽ अहाँके देयादनी
हू
अच्छा अच्छा अच् ओ तऽ करीबे गाँव होइ छै हम
हँ हँ बिलकुल
ओ बढ़िआँ स्थान
हँ तर तऽ आसे पास के सब गोटा छी
करि मतलबल हमरा लागै मुश्किल तऽ दस मिनट लागै छि
हँ हँ बिल्कुल
ह दस मिनट बहुत भऽ गेलै बाइकस दस मिनटमे हमसब भवानीपुर चलि जाइ छिय पण्डौल हमर नानी गाँव भऽ गेल
अच्छा तऽ पंडोल गंधवारि चौड़ी ई सब तऽ एके
चौरीके हमर चौरीके हमर भौजी छथिन तितियोत भैया के कनियाँ
बताउ जानकारी मे अगर हम चिन्ह चाहै छीय तऽ
पता नाम नहि बुझलै बोले कि खाली हम हुनका कहै छलियै चौरी वाली भौजी चौरी वाली भौजी
की नाम नहि बुझल य चिन्हे नहि छिऐ
नहि हमर एक नहि हो छै पाच एना ने मुँहसँ लोक कहै छै चौड़री वाली कनिया ये चौरी वाली क तऽ ई त तऽ हमहूँसभ कहऽ लगलियै चोरी वाली भौजीे चोरी वाली भौजी
हँ भऽ जाइ छै गाँव से पुकारे छथिन ने तऽ ई सब हो जाइ छै
लेकिन ओहो झा छथिन एते हमरा बुझलमे
अच्छा त कीमतो होइनेह छै
झा छथिन ओर हुनका मब ओतेक हमरा नहि ओ मतलब नाम याद अछि पुरान भऽ गेल छथिन लगभग बुझियौने अ लमसम बुझ तऽ ओ पन्द्रह बीस साल त ओ रहै छथिन ओ गाँंवमे तऽ बुझियौ पुराने भऽ
हँ हँ बिलकुल
पुरान भऽ गेल छै ओ पुरान आदमी के थोड़ी ने ओते केओ नाम जानै छै
नहि नहि तहन तऽ नहि चिन्हबै हमहू नहि चिन्ह पेबै
हँ हमसब बच्चा मे जहन पचमा चौथा मे छलियै ने तऽ घर घर मे लोक कहै छै बैंआरे जायही न कनी चोड़ी वाली कनिया बजबहीन त
कनिकहि न तऽ गेट प ठाड़ रहतै हम एते सँ बजय छलियै तऽ ओ घूँघट लऽ कऽ बतिया छलखिन्ह
तऽ पहिले पहिले बुढ़ बुजुर्ग के बुढ़ बुजुर्ग सब एनाहिते कहै छलै यह चौरीवाली
हँ हँ बिल्कुल एनाहिते कहते छै गनवार वाली चौरीवाली हडोल वाली एनाते बाइज द‌ई छै
हँ आब तऽ गाँंव के नाम लग‌ई जाइ छै
हँ हँ
वएह बात छै चोरी वाली दरभंगा वाली आब देखै छियै दरभंगा वाली मधुबनी वाली सभ भऽ गेलै बताउ अ जीलो के नहि छोड़लकै ई सब
तऽ आओर की
वएह बात भ गेलय
हू ह हँ हँ बिल्कुल
चौरीयो लेकिन नीक गाँव छै रस्ता बहुत बढ़िया बनल छै
हू हू आब आओर बढ़ियां बनि गेलै ह
अरे हम गेलल छीयै भाई आकशपुरा बदाम बल आकशपुरा बेलाम चौरी
हँ
हम सब जाहि समयमे गाँव जाइ छलियै ओहि समयमे कनि प्रोग्राम तोग्राम होइ छलै ने
हँ हमर गाँवमे गनवार मे होइ छै बढ़िआँ प्रोग्राम
गनवार भऽ गेल बलिया भऽ गेल ईसब प्रोग्राम बढ़िआँ होइ छै ह आहाँके तऽ आहाँ आयलो हैबय कहियो ने कहियो
हँ हँ जाइ छियै देखय सुनय लए आ कृष्णा अष्टमी जेना अथी सब मे भेल आब हेतय कृष्णा अष्टमी
आहाँ कतय जाइ छियै कृष्णा अष्टमी में बीर साइट पोखर
हँ बहुत नीक होइ छै ओतौ
किया नहि नीक हेतै हम अपने देख हम देखल छियै हम लेकिन जेहि समयमे देखने ओहि समयमे मामी लऽ कऽ जाइ छलखिन हमर जेठ सैर के संगे
हँ तऽ आहाँ लागैए बहुत दिन सँ गाँव नहि एलो हन कि
बहुत दिन सँ नहि एलियै हम कारण ई नहि की जे हम जाइ छियै हर साल बुझलियै जाइ छियै हर साल लेकिन हम ओतेक रुकय नहि छियै पन्द्रह बीस दिन पच्चीस दिन बहुत बहुत रुकलहुँ लेकिन हमरा ओहि आब ओ समयमे बुझियौ ओहि समयमे कोनो पर्व तोहार नहि हैत लागैय
अच्छा तऽ एहि टाइम मे आबै छीय जे टाइम मे आहाँ के पर्व नहि हाथ लाग पाबैय
हँ नहि लागे छै आओर पहिले दूटा दोसर जे कनि हमारा मंदिर से ज्यादा लगाव है मंदिर हँ आब जेना कि देखियौ हमस हम अगर एलो त कपिलेश्वर स्थान भवानीपुर रुद्रा एकादशी के मगरौली मे ओत
हँ हँ बिल्कुल
हँ तऽ ईसभके दर्शन हम कऽ कऽ एलो चाहे कतौ गेलै आओर हम गाँव गेलो तऽ पहिले ईसभ के दर्शन केलाक के बादे कोनो रिश्तेदार आ कोनो ई पट्टीदार लग गेलहु नहि तऽ नहि गेलहुं
सही बात छै
ई सब केलहुं ओहिके बाद तो जे रिश्तेदार हय हुनका लग गेलों भाय जे अपन होय छै जे एक आध किलो मिठाई लऽ लिय भाय लियअ एलो ह परदेस
ओ सब ज्यादा जरूरी छै भगवान ल आदमी लग लए क की होइ छै भगवान लग जेनाइ ज्यादा जरूरी छै
आओर परदेसी आदमी के एक चीज और आाँ देखने हेबई जे भाई अगर ओ गाँव गाँव गेलै तऽ ओ घरेके काजमे व्यस्त भऽ जाइ
सही बात छै
बात एत ई भऽ जाइ छै आब कखनहु कताल मौका मिलल तऽ एम्हर ओम्हर चलि गेलहुँ चलि गेलहुँ ओहोमे बुझियो हमरा सबके नसीब से कहियो काल भोज भात हाथ लागैया बराती हाथ लागैया नहि तऽ ओहो न लागत तऽ हकीकत जे छै ओ कह रहल छै ह आब हमरा जे कहबय हमरा उमर के लड़का सबके देखे छियै बैट बॉल खेलाइत रहे छै तास खेलइत रहै छै आब हम ओ करऽ लगै तऽब हमरा ऊपर ओ शोभा नहि दैय सबसँ पहिली बात जोकि हमर लाइन अलग अछि हमरा ओ शोभा नहि दे भले हमर मित्र अछि हमर दोस्त अछि हमरा सगे बचपन से पढ़ल अछि लेकिन ओ अपन जगह अलग बनेने छै हम अपन जगह अलग बनेने छ
सही बात छै अपन अपन सबके अलग अलग विचार होइ छै ने छै कि नह सबके जीव के अलग अलग तरीका होै छ
आ पहिले हमरा आबे कहियो काल सब फोन करत कह दोस्त हमरा साथ मे तू दिन भी र गेलें तू इसकुल मे पढ़े छले ह हमसब आठवीं में इसकुल से भागि जाइ छलियै बैट बॉल खेले जाइ छलियै तऽ अपना सब कतहु कतौ मैच लऽ ले छै चियै कतहु चलि जाइ छलिय हम भाइ देखी ओ समय छलै ओ समयमे तूहूँ अन्जान छलै हमहूँ अनजान छलियै लेकिन आब अगर अन्जान बनिकऽ रहबी तऽ भाइ तू एहि एहि जीवन के बुझी तऽ अपने आप नर्क बना रहल छ
सही बात छै सी बात छै
आप कम से कम अपन समय बीते ते देरी नहि लागै छै आइ देख केओ देखैत देखैत आइ हमर छब्बीस साल भगेल
हँ
अभी देखैत देखैत छब्बीस साल भऽ गेल आब आदमी तुरत आवाज उठाबऽ लगतै घर दुआरिसँ जे भायइ आब एकर बियाह दान कहिया करल जेतै बिह दान जे कल जेतै तऽ नहि त कल जेतै जे जे कनिआँ धनिआँ बनि कऽ एतै भायइ ओकरो तऽ कमसँ कम देखबियै जे भाय हम एतेक कमेने छी एतेक ई क केने छियै एत क ई राजपाट बनी नहि छी
सही बात
मुँह देखाके बिया देलहुँ पाँच लाख के सोना दश लाख के सोना देलहु भऽ गेल अओईसंथड़ी ने होइ छै मर्द ओकर कहै छी हु मर्द मर्द ओकरा कहै छै जेकरा सैभई जेकासँ बियाह केलक ओ कहलक दस आदमी मे ठार के लकत कहलक भाइ देखही किछो छै ओहिसँ हमरा मतलब नहि लेकिन हमर घरवालला राजा आदमी
सही बात
ई हेबाक चाही दस आदमीमे सीना ठोकि कऽ कह गेल छललहुँ